हेलो
की हाल छैय?
ठीक छैय अहाँ केहेन छी ठीक छी?
हँ हँ ठीक छी की करै छी?
बस बैसल छी अहाँ कहियौ।
हमहुँ बैसले छी अखन अहाँके एलहुँ हेँ देखलहु अहाँ फोन करै छी तऽ उठेलिय। एहिसँ पहिले निशास बात केने छलियै।
अच्छा नहि हम पहिल कॉल अहींके कैबेय केलहुँ हन।
हे ह नीक केलहूँ नीक केलहुँ।
ह आओर खाना पीना भऽ गेलै? किछु नहि बस हमहुँ एखने जस्ट खाना खाके हँ हमरो एखने जस्ट भेलैए खाना। आओर कहियौ अहाँ कतसे छियै?
च
कत अहाँके घर भेल कतऽ? कत अहाँके घर भेल?
हमर मधुबनी
आओर कहियो गाँव के नाम दामोदर
आ अच्छा आओर सब तऽ ठीक छै अहाँके शादी भऽ गेल यै
नहि नहि नहि भेलै
हमरो ने भेलै कि पढ़ाई की कऽ रहल छी